हेलो
बॉस की हाल समाचार
बढ़ियां बढ़ियां अपन केहन छै
बड बढिया ड्रेस छैय
अच्छा बड्ड बढ़िआं बड बेस यह तऽ हम
भोजन में
आइ तऽ सामान्ये रहलै एखन जलखे आ अग्रिम भोजन मे सुनि रहल छी कि की एकटा माछ बला आयल छलाह
हं
ओ देखलियै हँ र बनैत तऽ लगैय आइ भोजन भोजनोे के उत्तमे प प्रबन्ध छै मित्र लोकनि फोन ह मित्र लोकनि फोन केलनि कि यात्रा के जे छलैन प्रोग्राम अपना सब सँगे
हँ योजना बनल छलैह
हँ तऽ हमू कहली कि
हु आवाज कैट रहल ऐछ अहाँके
गप भेल हुनका सभ से
हँ
हेलो आवाज जा रहल ऐछ
हँ आइब रहल ऐछ
आएब रहल ऐछ ठीक तऽ ओ गप्प भेल हुनकासभसँ तऽ ओसभ यात्रा के लेल निकला निकला हे कहलनि कि अहाँ दुनू जे छी से एक सप्ताहक बाद के जे यात यात्रा रहत तेए मे शामिल भऽ जाउ हमस हम कहलियनि कि अखने हमरा अखने हमरा गप्प उएह एहि एहि सम्बन्धमे कऽ रहल छलहुँ तऽ। निश्चित रूपसँ अगिला सप्ताहके यात्रामे हम अहाँसभ सङ्गे शामिल रहब।
तऽ ओसभ अपन लेकिन ओसभ निकलला हे तऽ निकलला हे तऽ। ओसभ बैगनी नवादा गेलाह।
अच्छा बैगनी नवादा? हूँ।
जा रहल छी आ ओतय से अग्रिम जे बनत।
ई बैदनी नवादा इएह ने जे सकरी मे पड़े अछि।
हँ हँ ओही आस पास सभ पड़ैए बझलियै तऽ ओसभ ओतह। हँ तऽ जगदम्बाे छनि माँ जग। जगदुम्बा के दरबार छियैन हू तऽ। बहुत भव्य अछि भव्य अपन भव्य भव्यताके लेल जानल जाइए अपन। तऽ आओर लोकके विशेष आस्था ओ जगहके लेल। मिथिलान मिथिलाान मिथिलाान। मिथिलाञ्चल क्षेत्रके लोकसभ जे छथि।
हँ
तऽ ओ एकटा आस्थाके ओहो केन्द्र छनि। जगह बुझालिए आ चूकि आब तऽ जगह जगह। पथ निर्माण ततेक सुन्दर भऽ गेलै हे पर।
आओर सुलभ भऽ गेलै हे।
तऽ यात्रा करयमे तऽ एकदम सुलभता बुझाए पड़ै छै। बुझालिए आओर समय समय सेहो कम लगै छै लगैए।
आ समय केना कटि गेल से भाँझो नहि लगै छै।
भाँजो नहि लगै छै से तऽ छैहे बहुत नीक लागल हुनकर सभके सुनि कऽ आ गप्प भेल जे ताहिमे कहलियनि कि हमसभ एखने तुरन्त गपे कयने छलहुँ कि यात्राके सम्बन्धमे दू दिनके बाद कोनो प्रोग्राम जे बनत से कहब तऽ कोनो बात नहि छै सप्ताह दिनके बाद पुनः प्रोग्राम बनायब हूँ कनि
हुनकासँ गप हयत तऽ कहबनि जे अगिला सप्ताह यदि विदा होयत तऽ एम्हर आमहर नहि भऽ कऽ हमर विचार अछि बहुत दिनसँ उदबेग लागल अछि एक बेर ओतय जायके आ क मानसरोवर
कैलाश मानसरोवरके यात्रा करब
हँ हँ
तऽ बड्ड नीक जगह यऽ बाबाधाम गेल छी किी नहि
बाबाधाम गेल छी
वाह वाह पइ पेरे
परै गेल छी
हँ
कामर ल क?
हँ कवर लऽ के हँ।
हँ आ एक बेर की कहै छै हमरा मूड़न वाला समय उपनयन से पहिने कनि जे छलै से चू कटबै के लेल जाय पड़ल छलै तऽ गाड़ीसे दू बेर गेल छी।
ओ वाह बड़ बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर एनाहियए बीच बीचमे बुझलए बाबा के केते एकटा अलगे छ चारि धाम में ई जे देवघर झारखण्डमे पड़ैत अछि आ हुनकर तऽ चारू धाम मे एकटा धाम ओहो छै। छथि आ बहुत हुनकर हुनकर तऽ एकटा अलग ओ जगह पर जेला के बाद तऽ एकटा अलगे बात रहै छै। अल अलगे अलगे ऊर्जा महसूस होइ छै।
आ चारि धाममे एकटा धाम ओ छीय तऽ साक्षात देवघर के तऽ बहुत जबरदस्त महात्म अछि ने।
बडु सुन्दर महादेव
जे देवघर ते बाबाके एकदम ह तऽ दू तीन बेर अहाँ भऽ आयल छी।
हम दू तीन बेर भऽ आयल छी।
वाह ई सौभाग्य अहाँके प्राप्त भऽ चुकल अछि वाह।
भ गेलै एक बेर जे हम पेरे जे गेल छलहु तऽ शुरू शुरूमे गेल जखन पएरे गेल छल तऽ हम कनि खिसियाह एक प्रकार के लोग छलो खिसिया जाइ छलियै। ह तऽ हमरा जिलेबी नहि भेटल। केरा वला नहि कीनेलै ओहि क्रोध पर कीेलहु त ल बुझियौ आहा जिलेबिया मोड़ से जे शुरू केलहु दौड़नाइ ओ सीधा अहाँके ओतऽ कमरिया में जाके रुकलहु लगभग बीस किलोमीटर आगु तीने घं्टा मे टपा देलियै। तखन ओतऽ बैसल चलह पैर फुलि गेल एकदम फोका भऽ गेल बड़की टा के
देवघरो मतलब बाबा धाम मे चूरा दही दही ओतुक्को बहुत उत्तम अहाँके भेटत बुझलियए आ आ मिथिलांचल के ते चूरा दही
बड प्रसिद्ध छै त हेलो।
लांचन के हँ हेलो आवाज जाइयै? हेलो। सम्पर्क लगैया बिच्छेद भऽ रहल अछि अहाँ संगे हमरा हेलो।
बीच बीच मे आवाज कटि जाइ अछि।
हँ हँ किछु किछु हमरा लगैए आब नेटवर्कके क्षेत्रमे अहाँ छीक हँ ओतुका चूड़ा दही जे ओतुका दहीे जे ओतुका हम खेलो हम गेल छी पैरे हमहूँ एक बेर गेल छी आ दू बेर तीन बेर ते हमहुँ गेलहुँ वाहन से हुँ तऽ ओतुका दही बड्ड सुन्दर लागल। आ एकटा घरमारा जग हअछि ओतऽ ओतुका पेड़ा बुझलिएये पेड़ा जे ओतुका होइय ओतुका ओतऽ सँ जे पेड़ा
नामी छैे ओतुका पेरा
से जे खायमे सुन्दर लगैय से मोन अहाँकेँ आनन्दित भऽ जायत गदगद मन भऽ जायत पेड़ा हँ हँ पेड़ा बहुत बहुत मतलब जे हम तऽ कैब मतलब बाहन से कए बेर गेलहुँ हे पैरीयो गेल छी एक बेर हुँ
प्रसाद केँ रूपमे हम ओतुके पेड़ा आनै छियनि कि
हाय आ ओतय से बासुकीनाथ सेहो गेल हैब
हँ बासुकीनाथ तऽ जेनाइ ओतयसँ जरुरिए रहै छै
जरूरिए रहैत छै जरूरिए रहैत छियै हँ गेल हेँब आ ओतऽ जाय तऽ ओतऽ फेरो बे झारखंड सब सँ अपना सब बंगाल मे तारापीठ जगह भगवती छथि गेल छी कि नय
नच तारापीठ नय गेल छी
तारापीठ नइ गेल छी एक बेर जदि मौका भेटै तऽ निश्चित रूप से जे देवघर जाय तऽ ओतऽ से तारापीठ जे छै नऽ अहाँकेँ ओ चूँकि झारखण्ड सब समाप्त भऽ जाइ छै बंगाल मऽ पड़ै छथि हुँ बॉडरेजने हँ तऽ बहुत ह बहुत देवी के ह तऽ बहुत मतलब मतलब ओ ओतुका भव्यताके बारेमे तऽ कतबो वर्णन करब से कमे अछि। बुझलियै हँ हम तऽ दू बेर जाय केँ माँ हँ तऽ पा कऽ दर्शन कऽ कऽ केँ आबि चुकल छी हुँ
बड़का अघोरी सब ओते रहै छथिन ने। हैलो
केँ लगै बड्ड सुन्दर लाग एते नीक लागत जे मोन गदगद भऽ जाय
अच्छऽ आ ई कहलहु जे ओतुका पहुँचल अघोरी सब ओते रहै छथिन नऽ
कतुका
तारापीठ मे पहुँचल अघौरी सब तारे तरे पीठ मे रहै छथिन नऽ
हँ हँ ओतऽ तारापीठमे से ईसभ तऽ त तंत्रबला केँ बलबला जे मार्ग छियै तऽ केँ लोकसभ चढ़ै छथि एतऽ भेलथि माँ कामाख्या छैथ बुझलियै ई सब तऽ ई सब शक्तिपीठमे सब ठाम करीब करीब ई सब चीज केँ अघौरी ए बाबासभ जे छैथ हुनकर सभ केँ दर्शन केँ सौभाग्य सेहो प्राप्त हैत बुझलियै बड्ड नीक लागत बड्ड बहुत तरहक ज्ञानवर्धन सेहो अहाँकेँ भेटत ओय जगह जेला पर केँ बाद नया नया जगह सब छै बुझलियै भव्यता सुन्दरता के तऽ वर्णने अ मतलब कतबो करब तऽ ओ कमे अछि बुझलिये तऽ आ बार बार जायके मोनो इच्छो हैत सुन्दर लागत बुझियै तऽ तऽ जदि अ अगिला यात्रा यदि बाबा के दरबार के करी तऽ निश्चित रूप तऽ निश्चित रूपसे मनमे ई जरूर राखब ओ बुझलियै तऽ ओ तऽ ओर बनारसके की केना बनारस गेल छी कि नहि बाबा
बनारसो नहि गेल छी उ सब जगह पर कहाँ गेलो बनारसो नहि गेल छी नैह हमर माताश्री गेल छलै तऽ पिछला साल
एकटा अद्भुत बात मतलब ओतुका कहल गेल अछि ओ जे नगर अछि बनारस काशी शिव के त्रिशूल पर साक्षात उ बसल अछि ओ जएगह कऽ तऽ एकदम अलगे महात्म छै ओ जगह के अलगे महत्म छै बड सुन्दर जगह अछि बड म धार्मिक दृष्टि
छै नहि ओ त्रिशुल पर छैन
हँ हँ धार्मिक दृष्टिकोण से बनारस काशी क्षेत्रके तऽ एकटा एकदम अलग अलग मतलब जे छै से निश्चित रूपसँ कहियो जदी एहन हुए तऽ ओ चूँकि यात्रा प्रेमी लोक छी अहाँके तऽ यात्राके प्रति जे हम जे सुनै छी तऽ हम तऽ एतेक हमरा अहाँसे आहाँ एहन लोक जे से गप्पो कऽ के बड् सुन्दर लगैया हु बड्ड सुन्दर लोक छी अहाँ बुझालिए एतेक एतेक सुन्दर लगैया जे कि मोन गदगद रहे रही अहाँके अहाँ संगे यात्राक के वर्णन कऽ के ओर जतय नहि गेले छी तऽ एहि मेन मेन जगह एहिसभ जगह पर एक बेर जे छै
निश्चित निश्चित एहिबेरका जे एहिबेरका जे हमर जे सूची रहत यात्रा के ओय मे एहिसभ जगहके प्रमुख स्थान पर देबै हम
ता पीठ के निश्चित रूपसँ जगह पर बाबा विश्वनाथ कऽ दर्शन कऽ के अरे ओतौ से बिन्ध्याचल जगह छै एकटा भगवतीके छैन विन्ध्याचल वाह ओ तऽ एकदम ओत ओतो तऽ जाब तऽ बुझियौ कि एकदम अहाँके जे एकदम अबे के मोन नहि हैत ततेक नीक जगह छै ततेक मतलब नीक क्षेत्र अछि जे
हुनकर वाल हुनकर वला कालिदास वालला जे किताब वाल उनटबे लऽ देखबे छै
हँ हँ ओहो चलै छै ओ ई इलेक्ट्रिक पर बिजली पर हुनका सुन्दर बन न न जगह सब हँ हँ ए बाप रे बा बहुत सुन्दर देखे मे जे जगह लागत एह गदगद अहाँके मोन जे रहत बझलियै हैत की खूब मतलब एहिसभ क्षेत्रके बुझलियै आ धार्मिक आ ऐतिहासिक महत्व सेहो ई क्षेत्रसभ रखैया अपने आपमे बझलियै आ एमे अहीं सब एहन सुन्दर लोकके बुझालिए जे यात्रा प्रेमी लोक छथि से के मुख्य जगह छिय ईसभ ईसभ हुनका सभके पसीन बेसी पड़ै छै आ चूँकि धार्मिक लोक छथि